हलो
हैलो जय झूलेलाल। ॿियो ब बढ़िया, बढ़िया।
ॿियो किथां पिया ॻाल्हायो?
असां कटनीय मां।
कटनी मां, मां कानपुर मां।
जी।
कटनी में त मो हा ॿियो ॿुधायो? कहिड़ो हाल चाल? कार्या ऐप केदो बढिया आहे न मालिक जा शुकराना आहेन। अलाए कि किथे किथे माण्हुनि खे मिलाए थो पाण में?
ॾाढो मस्तु आहे इहो मूंखे कल्ह ई मतलब ॿ ॾींहं थिया आहिनि जॉइन थिया पर मूंखे ॾाढो वणियो आहे हिन में पहचान आ।
न न पर पहचान बि थिए अलाए किथे किथे जा माण्हू मिलनि त पाण में ॻाल्हायनि त वेही करे।
हा उहो ई चाती पाण में दोस्ती आहे व उहो बि मतलबु पाण में ॻाल्हाया न हिक ॿिए खे सुञाणंदासीं त हाणे वरी कॉल ते बि ॻाल्हायूं त त इहो एप त ॾाढो बढ़िया
ऐं अहिड़ा अहिड़ा मतिलबु गांवनि में जेके सिंधी रहनि था उहे नाला न ॿुधनि हिन कार्य ऐप के कारण सभु नाला पता त हिते सिंधी रहनि था हिननि गांवनि में बि
मां बि ॿुधमि त हीउ एप मूंखे ॾाढो सुठो लॻो भई ठीकु आहे जान पहचान पाण सिंधी हिक ॿिए सां ॻाल्हायूं था
ॻाल्हायूं ता सही ॻाल्हि आहे सही ॻाल्हि आहे भैया सिंधियत ॿार अॼुकल्ह ॻाल्हाइनि कोन ता
न ॿारनि खे बि उहेई मां बि हाणे ॿारनि खे ॿिन्हीं खे ॿ हिरी विया आहिनि हाणे एॾा सारा
हा
हिकिड़ो हिरे नथो ॿ हिरी विया आहिनि भई ॻाल्हाइण ते थोरो ॻाल्हाइनि था त पोइ पाण खे खिल थी अचेनि न सिंधी ॻाल्हाइण में
हा सची ॻाल्हि आहे सची ॻाल्हि आहे
न मे
ॿारनि खे त लॻे पियो ॿियो ॿुधाए छा कंदा ॿार छा पढ़ाई वढ़ाई कनि पिया
हा ॿार पढ़ंदा आहिनि ॿ हिकिड़ी छोकिरी ॿाहिरि आहे हिकिड़ी गुड़िया ॿाहिरि वई आ हा हिकु मिन् हा हिकिड़ी सिक्स्थ क्लास में आ हिकिड़ो बाबू वॾी वारी इंटीरियर जो कोर्स कयो अथई जबलपुर में
अच्छा -अच्छा- अच्छा
हा आऊ ऐं नंढी वारी वरी नाएं में आहे बाबू सिक्स में आहे
अच्छा अच्छा बढ़िया ॿार भईया पढ़ी लिखी ठही वञनि कुझु मा साईं साञाय ॾे ॿारनि खे
हा बसि इहो ई आहे न बाक़ी तव्हां वटि झूलेलाल जो रखंदा आहिनि
हा चालीहो आ न सोरहीं तारीख़ खां शुरू
अच्छा
हा तव्हां कंदा आहियो झूलेलाल खे
असांजो सुभाण हा सुभाणे आहे न
सुभाणे सोरहीं तारीख़ थोड़ेई आहे
सुभाणे असांजो चोॾहं तारीख़ खां चालू आहे
अच्छा असां जे कानपुर में न न कानपुर में सोरहीं तारीख खां आहे चालू
हा हर कंहिं सिटीअ में अलॻ अलॻ आहे न
न पर घणो करे लास्ट में मां पिछली साल इंदौर हुअसि मुंहिंजे पेकनि में तॾहिं बि त सोरहीं तारीख़ खां शुरू थियो हो
न हर सिटीअ में अलग- अलग तारीख़ुनि में हूंदो अथव असांजे जबलपुर में बि अलग तारीख़ में आ
न न हिते त कानपुर में सोरीह त चंड आहे न पंद्रहीं तारीख़ त पंध चंड जे ॿिए ॾींहुं शुरू कंदा आहिनि हिते
अच्छा असां सुभाणे आ
हा हीअं त हुनई चालीहो पियो सतनाम साखी वारनि जो हले पियो, प्रेम प्रकाश जो चालीहो हले पियो।
अच्छा तां वटि हुते हूंदव न हिअर?
सतनाम साखी जी हर शहर में लॻी पई आ लय, चालीहे जी त।
अच्छा
हा सतनाम साखी तां कहिरे गुरूनि खे मञंदा आहियो। हरे मां, असीं हाणे कानपुर में दर
कंहिंखे गुरूअ जी वाणी उहेई आहिनि इष्ट देवता त असांजा झूलेलाल देवता
झूलेलाल इष्ट असांजो झूलेलाल पर गुरू त हिकु ऐं असां हाणे हरे माधव जी कुटिया हाणे ठही आ असांजी कान
हा कानपुर में त बाबा जी ॾाढा ईंदा आहिनि न।
न हींअर ई हाणे उद्घाटन करे विया आहिनि कानपुर में।
अच्छा
आहे मतिलबु पहिरीं कु दरबार हरि माधव जी पहिरीं दरबार ठही आ असांजे कानपुर में। हा हा ॾाढी वॾी दरबार साईं जिन ठाई है। पर संगत मत हिते पहिणी हर विस्पति ते सत्संग थींदो आ। ॿिनि जॻह दरबारनु में थींदो आहे।
पता आउं आर्तवार ॾीं थींदो।
त हिते हिकु गुजैनी दरबार आ बि दबोली दरबार आह। त उह हिकु विसपति हुते क थिए हिकु विसपति हिते थिए। पर हाणे साईं जी दया सां दरबार ॾाढी वॾी ठही वई आ। त हाणे हर बार दरबार में सभु प्रोग्राम, माई बि हिकु रखी तनि सेवा लाए।
अच्छा अच्छा
हा ॾाढी बढ़िया दरबार आहे, ऐं सभिन जी ड्रेस त गुलाबी कुर्तो अच्छी सलवार
अच्छा न उवा ड्रेस त सभिनीनि जी अ हुनजी हरे मादव जी उहा ई आ न हाणे। हा हाणे चवनि पिया चेंज करणु लाइ, हाणे ॾिसूं कहिड़ी ता रखनि।
हा ई साईं गृहस्थ में त कोननि न?
जी न न न न
गृहस्थ में कोननि न उहोई त मूंखे मां पुछ पुछाए। मां त खेर राधा स्वामी के मुंहिंजे त नाम दान वर
हा असांई ससु बि राधा स्वामी जी में।
हा मुंहिंजो हर राधा स्वामी जो वरतल आहे न मुंहिंजे नाम। ब्यास वारे बाबा न ब्यास वारे बाबा जी जो त तव्हांजी ससु जो ब्यास वारे बाबा जी वरतल आहे।
हा हुननि जो ई वरतलु हुयो न तॾहिं, हाणे त काननि खे।
अच्छा अच्छा
हा हुननि जे राधा स्वामीअ जाई वरतल हुअन।
हा मूंखे बि वॾे महाराज ॼेको चोलो छॾियनि तॾहिं खां वरितल आहे हुनननि जो चरण सिंह महाराज जो।
हा चवांती न सत्संग जी वाणियूं उहे ई आहिनि बाक़ी
बसि बसि पंहिंजे मन खे रुगो शांती अची वञे, बसि। मन पंहिंजो आहे पंहिंजे मन जे मथां आहे न असीं छा ता खणूं। हुनमें सत्संग में छा नथा खणऊ त असांजे मन जे
असांजे मन जे मथां आहिनि उहो त आहे।
को संत ग़लति न चवंदो को साई साईं ग़लति न चव लेकिन मनु असांजो आहे न।
हा, हा।
हा, असांखे साईं पाण खे सुमत
बसि सेवाऊनि सां जुड़ियल हुजऊं सतसंग सां उहो ई ठीकु आ अॼुकल्ह आहे छा?
ऊहे ई चा थी न भई साई असां खे सुमत दे।
जी।
उनमें वॾो बलु आहे।
तव्हांजा हने वॾा हूंदव न ॿार?
मुंहिंजी त हा मुंहिंजो घोटु लास्ट ईयर एक्सपायर थी वियो आहे, मुंहिंजो घोटु ह हा त मां मूंखे हिक ई बेबी आहे।
अच्छा।
त मूंखे जॻह वॻह पंहिंजी आहे कानपुर में, बढ़िया बंदि पई आहे। त हाणे धीउ, नाठी न छॾयो अकेलो। चई न मम्मी हाणे अकेला तहां न रहो, त वठी आया इनि पंहिंजे घर।
सही आ न।
हा उह बि गोबिंद नगर में रहंदा आइन।
अच्छा, अच्छा।
हा कानपुर में गोबिंद, मिंजो घर थोडी़ पंद्रहें-वीहे मिंटे जेत्रो परे मिंजो घर एरिए में वरी हिन जे विच ॿार चवनि था की न, हाणे अकेली न रव हा, हा, पुट हा। पुट्र वुट आहे कोने, धीअ भॻवान मेंहर करे, नाठी मुंजो पुट पुट्र वांगुर, ॾाढो सुठो रखंदो आ, ॾाढो सुठो, सेंण हुन सुठा, हा, न सेंण उन का कि गुरु महाराज दया करे, सेंण बि ॾाढा सुठा आहिन, ॾाढा सुठा सेण आहिंन।
अॼुकल्ह वरी माइट्रियूं बि ॾाढी ॾुखियूं-ॾुखियूं थी थियनि न, हिकदम सां दिक्तियूं थ्यूं थियन। भई ग़रीब बी न हुजन, ग शहर बि वरी ऐड़ो हुजे।
कानपुर में, त मां तहांखे चवां थी, ओ जेके मतलब सची-सची चवणु न खपे, जेको माणू नौकरी वारो आहे। पाण भाई, मा छोकरुन जे माइट्र कमाइन पंद्रहं हज़ार, वीह हज़ार, वधीक न भई दाल-रोटी वारा, असांखे खपन बंगला बि खपन, असांखे कारूं बि खपन असांखे वॾा शहर बि खपन, नंढे शहर में, मा हाणे मुंजी ॾेराणी जो पुट्र चालीहें साले जो, शहर बि वॾा। न-न हाण। परिवार बि न खपे, ससु-सौहरे जो फोटू टंग्यल हुजे।
हा, बस उओ ई।
हा, असां मुंजे ॾेराणी जे पुट जी हाणे शादी पो आख़िर ॿी जात में कई न, छा कजे हाणे।
न, ॾाढी ॾु ॾुख्यूं तो थियनि उ इहो ई त चवनि था न भई ॿी जात न भई ग़रीब ई छोकिरियूं हुजनि भई ग़रीब सां उहे बि हाणे गरीब छोकरीयूं बी चवन थियूं भई असांखे पैसे वारो खप्पे। ऐं पहले भी असां गरीबी ॾिसी ॾिठी आ, ख़बर आहे छा, वक़्तु फिरी नथो अचेव, भइ केहमल पेसो कीअं आ, केमल कीअं आ।
अॼु-कल्ह भैया ॿारनि जी ॾाढी छोकरियुन जी, आहिन इलाही छोकरा वेठा हिन, इलाही छोक करी वेठियूं एन। हाणे मां ताके इंदौर जो किस्सो ॿुधायां ती। मुंजी, मुंजी फ्रेंंड हुई ॾाढी बढ़िया कान पुर जी इंदौर लॾे। हाण त पेकनि जे पासे वेठी आ। छोकिरो ॾिस जबलपुर जी छोकरी कई कई थइ। छोकरो एॾो सुठ सुठो, एॾो सुठो छोकरो, छोकरी न मिलयस हुनखे। जॾिकी मां का छोकरो न फैशन डिजाइनर आ। बढ़िया ॾाढो छोकरो ब ॾाढो आखिर अठें साले जो पुट हुअस। छोकरीअ जो घोट गुज़ारे वयुस, जबलपुर जी हुई। पो आखिर उनसां कइं। पुट खणी आई आहे। वरी बि शु खुरसायूं जेक सिंधी त मिलयसि
सिंधी, आ उओ ही चवां सिंधी-सिंधी मिल न। अॼु-कल्ह अदर कास्ट वारा बि खणी था अचनि त सिंधी-सिंधी करे अऊं ॾिसी-ॾिसी ॿार पोइ ईअ थींता, आम ॻाल थी वई आ।
त आम ॻा मा, मुंजी ॾेराणींअ जी नूहं चंया ती न भयाणी ऐं ॿी जात जी आहे। पर न मिली त, घर त ॿारन जो ठाहिणो आहे न।
ठाहिणो आहे, उहा सही ॻाल्ह आ।
भई घर त अॼु-कल्ह त ईअं ई ॾि थए त मां एॾी सिं मतलब हिन सिंधियुनि छोकरुनि जी शादी आहे नी भयाणी सां, इए ॿुध भयाणी। अरे भईया, सिंधियुन जो अकाल थोडी़ आहे। सिंधियुनि जी छोकिरी के नखरा घणा थी विया आहिनि।
ॾाढा- ॾाढा
हीउ न खपे, हू न खपे, हाणे मुंहिंजी ॾेराणी जी खुदि जी पोटी वेठी आहे। पंजवीह सालनि जी आहे। ल
असांजे छात्तर ॻोठु में भाणे जो वेठो आहे त हुनजी माइटी थियनि नथियूं।
उते कटनी में ई?
छतरपुर भाणे जो, छतरपुर में आहे भाणे जो।
अच्छा- अच्छा
त हुनजी माइटीअ लाइ एॾो चवनि था, भई ऐं छोकिरो सुधरियल हिकु नंबर सभु बढ़िया। बसि छतरपुर में न करिणो आहे। छोकिरो वणे थो, बसि छतरपुर में न करिणो आहे।
त हा केॾा में धंधा धारे छॾे केॾा में वेंदो?
उहोई चवासं पई, या त तूं अची अच कटनी त खिले पियो। पोइ मां पंहिंजा माउ पीउ छॾे अचां छा?
न त सही ॻाल्हि आहे, कीअं छॾींदो उहो बि त, हुननि त आख़िर पाले पोसे वॾो कयो, कंहिं उमेद सां ई त कयो न ॿार खे।
हा हा
आखिर हुननि जी बि त कुझु उमेदूं आहिनि न।
न हाणे छॾनि हलनिस थी पयूं माइटियूं विच वारनि खे बि चिठा ॾिना आहिनि। हलस
न जेॾी महिल साईं लेख लिखियो न हथियाले जो पाण ई पई थींदी आहे। थियण जो टाइम अची वञे।
जी -जी
लिखण वारो त साईं वेठो आहे न सभु।
हा हा जी